हलोऽ
हँ नमश हँ हेलो हेलो
हलो चुप चुप
हँ हेलो आवाज नहीं जा रहा है जाइतहे हेलो
हँ आय आय छै सखी का हाल चाल छै
सब बढ़िऑ छै सखी तू बतावह छ की हाल चाल छै
हमार आर के भी सब नीक छै
बड़ी दिनक बात कॉल करे छ तू कहीं व्यस्त रहे छै की
बड़ी व्यस्त छियै तनी पढ़ाई लिखाई मे
ओ हँ सखी बिना पढ़ले लिखले तऽ कोइओ कामे नहि होबे के अभी के युग में तऽ पढ़ल लिखल लोग रहे तभी दुनिया चला सके अनपढ़ के कोइ वैलू ए नहि छै तऽ की करै छै सखी अभी तू
अभी तो बैसल छियै अपन पर परिवार से बात करै छियै सखी तनी हमर बहिन के शादी होल रहे छै ने तऽ ओहि म हमर बहिन तनि आबे आबे छै तऽ ओहि बैठ के बात विचार करे छियै
हँऽ तब तऽ बढिये छै ए अच्छा लागै छै सब सब परिवार ल हुं हुं सब पर परिवार के साथ रहै के बाद तो बाते दुस् सर होइ जाइ छै
ओह ने बात छै
अकेले तो जिन्दगी काटना बड़ी मुशक
ह बड मुश्किल छै
तब तो सखी तोहर दीदी आओल रहल छैे तब तो बहुते विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने छै
हँ सखी ठीके कर रहल छी बनल छै तनी अभी हमरा घरमे पनीर के सब्जी आऔर तनी परौठा बनाव छियै
ओ हँ तऽ बहिन ससुराल वाली बहिन आवल रहै छै तऽ जर अच्छा अच्छा चीज बना बना के खिलाबै छै
हँ सखी
ह हमरो बहिन आबै छै तऽ हमर माइ त तरह तरह के पकवान बना के खिलाबे छै विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाबै छै जे ओकर ससुराल ससुरालमे न बनै छै अ ओकर इलाका हमन के इलाका के खान पान बड़ी विभिन्न छै तऽ जब आबै छै तऽ हमर इलाज का के जे सब प्रसिद्ध छै सब हमर माँ ई बनााक के खिलाबे छै जैसे दाल के पिठा लिट्टी चोखा ई सब बनावे छै छय
हँ ओहि सब तऽ जे बहिन खााय छै से पकाबै छियै अपन
हँ शादी होला के बाद तो बहिन लोग आबे के बाद तो एक एकदम ओकरा के स्पेशल ट्रीटमेंट मिलै छै लगे छै कि कोई अ बहुते सेलेब्रिटी आ गेल रहे पीछे होकर आगे पीछे लोग लगल रहेै
हँ ठीक कहै छै सखि सँ सत्कार जादे होवे छै ह हमर बहिन के भी बड़ी अच्छा लगे छै कितना मने छै सब मिलके
हँ तऽ मन माने के पड़े ने छै सखी आब ससुरार वाले हो गेल रहै छै तब दूर जायके बाद ई तो जानबे करे छै ने दूर जाय के बाद लोगन के आदर सत कार बढ़ जाएके घर के मुर्गी घर के मुर्गी ताल बराबर
हँ ठीके बोल छै सखी
तऽ बहिन के कही घुमाबे ले
हँ सखिय आजे तनी एगो यहाँ पर खाटू श्याम के मन्दिर छै तऽ साँझ के चार बजे निकले छियै अपन घूम घाम के घुर घार के अपन जा रहल अछि कामो उमो सब खा पी के आ बनाबे छियै सात आठ बजे
उ त खाली दीदी आयल रहल छै कि जीजाजी भी आयल रह
न सखी खली दीदि‌य आबल रहे छै जी जी जायके तनी काम छै ने तऽ हमर भइया लाबैहे ल गेल लेे छै तऽ ओही दीदी हमर परसू आबे आबि रहल छैय
हँ सखी अब काम करे वला ने तो काम कते दिन नुकसान कर के ससुराल मे रहय छैय हमरो जीजाजी आबै छैय तऽ एके दिन मे शाम के पहुँचे छैय आ सुबह मे कहे छैय कि न हमरा के बड़ी काम छैय काम छैय कह के जल्दी चइल जाय छैय
वही न सखी
समय न देबे छैय हमनी सोचय छियै कि जीजाजी रहे छैय तऽ जड़ी बोधगया ले के जाय जड़ी विष्णुपद ले के जाय छैय लेकिन उनका के पास समैये नय रहे छैय एतेक फोन आबै छैय हुनका ने कि एकदम हुनका रहलन आ न रहलन एक बराबर होय छैय
एहन सखी
हूं तऽ दीदी के दीदी के ससुराल मे मन लगै छैय कि नय
हँ सखी सब बहुत नीक छैय सब पूर परि फूल फैमिली नीक छैय एतऽ मन लगे छै दीदी हमर कर कऽ रहल छैय
मन लगे छैय ओसन पराया घर जैसन नय लगे छैय
बड़ी नीक छैम सखी आजकल के समय मे अगर परिवार अच्छा मिल जाय छैय तऽ लड़की लोग के जीवन सफल होय छै
आ छोट बहिन की करै छै तोहर
हमर छोट बहिन तऽ चारि बजे कॉलेज से आबेय छै तऽ अपन सो जाय छै जाय छै सो जाय जाय सो जाय छै तऽ फिर अपन उठेय छै तऽ अपन काज नी कौची कौची करे छै कहे छै कि पढ़े छै लेकिन फोन चलाबे छै खाली
हो सकल छै कि फोनमे से पढ़य छै सखी
नहि सखी तऽ हमहूँ तऽ पढ़ैल पढ़ल लिखल छियै ने तऽ देखे छियै कि नहि फोने आर चलब नहि एतेक आदमी कौची कौची चलाबैत छैय कि तनी सर्टिपिकेट मिलै छै ओकरा काज निकौची के आर्टिफिशियल इ डिजेंस के एगो करले छियै तऽ सर्टिफिकेट मिले छै तऽ ओही आर काजनी फोटो खींच के कहाँ कहाँ भेजै छै अपन काहै छियै कि एगो लिंगडिंग पर प्रोफाइल बनाबे छियै दीदी
हां सखी
तऽ ओहि सब अपन करे छैय काज न कौचीये काम त कहै छियै कि चाय बना के दे त। नै बनाबै छै, दस पन्द्रह मिनटके कामो नाय करै छै सखी।
ना सखी लिंगडिन पे ना, आदमी अपन प्रोफाइल बनाबै छै न त उ सब से जॉब। के जॉब मे लेबे मे आसानी होवै छैय लिंगडिंग पे तरह तरह के जॉब आबै छै इंटनशिप के लिए आबै छै तऽ वही सब अपन करय छियै दू बर्षक हँ तोर बहिन अपन प्रोफाइल वगैरह बनाबे छै ओकर पे तऽ आर ओकर पे कनेक्शन भी बढ़ाबे के रहै छै जैसे अलग अलग जगह टिक। के लोग से कनेक्ट होवे छै, त ओ सब भी विचार देवे छै कि ई। करै छै तऽ अच्छा होवे छै ओकर अ।
एक बार बतावे हुं बतैले छै हमर बहिन। ऐकरा मे दीदी कनेक्शन बनावे छियै अपन। तनि जॉब उब के तनि ऑपर्चुनिटी मिलै छै एकराम। एमरे ठीके छै त अपन ‌।
हँ तऽ हमहुॅं, हमहुँ तो ई सब हमरो पे प्रोफाइल होवे। छै ने सखी हम जानै छी दिन दिन। लिंगडिन के बारे में, नौकरी के बारे में। ए इंडिड के बारे में ईसब सब नौकरी के। पोर्टल होेबेय छै ई सब एप्लीकेशन एकर स ऊॅं उप। उपयोग करके लोग जाॅब ढुॅंढै छै।
आच्छा
बहुते नीक विचार छै तोहर बहिन के कियाकी से अपन आगे के बारे में सोचे छै भविष्य के बारे में।
तब अपने आजकल के तऽ सब अपन त। ऐ आय के जवाना छै ने तऽ सब अपन ग्रुप एगो बना लेबे छै। दाय सब अपन एका एक दूसरे से। कर कर के अपना कि हँ, अपना दोस्त लोग से पता चले छैया। अपने करे छैय, आजकल तऽ छोटा छ। हाॅ बच्चा के भी जॉब छैय।
हाॅं। बड़ लोगन के साथ बात करे से, या सखी सहेली से बात करे से। अगर अच्छा बात करे छैय तब तो ज्ञाने के बात। होवे छै आ जब एने ओने के बात करे छैय तब तऽ ओ समय खाली समय के बरबा। आदि होवै छैय, आब इन्सान। पे निर्भर करै छैय कि ओकर दोस्ती कैसन लोगन के साथ छै।
हाॅं त हमरो तनी। एगो बी एड के इंट्रेंस एग्जाम देवेल छियै ने सखी त ओहि त। क्वलीफाई हो गेल छैय त, कॉलेज बड़ी दूर दे देवल छैय। जा के कॉलेज देखे रहल छियै एकदम कॉलेज। कही कॉलेज कही आ ऑफिस अब। कब क्लास चलतो कही आकर त उतना दूर नैय जाय। सखी नेक सखी। रोज रोज जाना डेली डेली अपना, उतना परेशानी हो जाय छैय त। तऽ पापा भी कहलथिन कि छोड़ दे अपना। अभी आउ तो भी काउंसलिंग होते होवे छैय ने तऽ डाले। छिय देखिय आसपास मे कॉलेज मिल जाय छैय तऽ अपन ठीके छैय।
त बड़ी दुर पड़े छै कि जै।
हँ सखी अब अ ऑफिस तो नजदिके छैय। लेकिन क क्लास बहुत दूरे छैय। ऐतना दुर त पॉसिबल ना छैय ना सखी।
ह तऽ जरी देखा छैय दूसरा, तीसरा लिस्ट। मे कोई दोसर कॉलेज अगर पास के मिल जाय छैय तऽ बढ़िया रहे छैय।
ओहि न सखी। लड़की लोकके त दिक्केत छैय ने।
कि करै छैय सखी सब चीज में त मेहनत। ते छैयआसानी से तऽ कुछे नैय होवै छैय ना। लेकिन अभी अभी हे जैय बी एड वालन के शिक्षा के बड़ी भैकेंसी निकले छैय। अभी तो सब। लोगन के अ ओकरे तरफ के देखे। ये रूख छैय, हूं। सब लोगन के मुह से सुने छियै बिएड। करै छियै, बी एड करै छियै।
अच्छा सखी तानी हम एं एगो कॉल आबल रहे। रहै छैय तऽ तनी देरमे करब ठीक छैय।
हा सखी ठीक से, ठीक
ठीक छैय, ठीक छैय।